त बताउ की हाल छै
सब हाल कबर ठीक छै अपन बतैयो सब नीक छै मामू माइ बाबूजी लोग कैसन छै
हँ ओहो सब ठीक छै सभ अपन सुतै छै
क कता रहै हमरा के यादो न पड़ै छै
आ ओ थोड़ा समय ओ थोड़ा समय न मिलै छै ओ कारण थोड़ा दिक्कत हो जाइ छै ओहिसे घरमे बाबूजी मातााजी आओर बकी सबके के बारण सबलोग के तबियत
सबलोग सबलोगके तबियत तबियत नीक छै अपन बतैै
हँ हमरो त लोकके तबियत ठीक छै माताजी
खाना पीनाा हो गेल गेलै
हँ खाना पीना तऽ अभी भऽ गेल अभी ना खैलिय तऽ क बात सोचे छै जा के खा लू मन न करे छै खााय के अभी बाह चल आ बाहर बानी की
हँ आयल छीय दोकान मे बैठलीइ
ओ बैठी उहँपे बैठ क मतलब कि अपन दिन गुजारै छी ने
हँ मन नहि लागै है तऽ का करियै
ह ठीके बा कैस तऽ बैठे के बात केना तऽ बैठ बात अच्छा जगह की नहि बैठे देने मन लागै छै
हू
ह्म
हँ का करबै तो
आओर आओर बताउ अहाँके दोस्तो लोकसभ नीक छै
हँ सभ नीक छियै सभ अपन अपन पढ़ाइपर ध्यान देले हइ आओर बताएयै ने आ
हँ सभ ठीक छै आ छोटकाभ की करै छै आजकल पढ़ाइ लिखाइ नीक चलै नीक ज चलि रहल छै ने ओकरा सभके
हँ ओहू सभके पढ़ाइ लिखाइ नीक चलि रहल हइ
अच्छा यौ क ई बताउ अहाँके भोजनमे सभसँ बेसी की पसन्द की जायल
हमरा तऽ दालि भात आ गोभीके तरकारी बहुत पसन्द छियै अपन बतैयै ने रौआ की की की पसन्द हइ
वए सुन के मुँह मे पानी आ गेल हमरा एतय ए तऽ माछ भात ओर मखानक खीर बड़ा चाव से खायल जायल अ ओर हमरो पसन्दो खूब छै अहाँ कखनो माछ भात खायली ह
हँ माँास भात हमरो निमन लागै छै लेकिन हमरा ज्यादा शाकाहारी बढ़िआँ लागैत छियै
ओ तऽ अहाँके की मखानकके खीर खाय ली
हँ बहुत ज्यादा बहुत जादा खाइ
खूब ने नीक लागैत छै दूधके जरा कऽ बनाओल जाइत छै तऽ खूब नीक लागैत छै
हँ
हम तऽ खूब खाइ छी कबो कबो इतना खाइ छीय कि का बताउ रौआ
ह पसन्द पसन्द अच्छा बए
हँ पसन्दो अच छै बा पर स्वादो इतना गजब रहै छै
हँ बहुत लाजवाब होइ होइ छै
आओर बताउ अहाँके आजु घरमे तरकारीमे की की बनै छै
आजू घरमे दालि भात आलू परवल बनल हियै आलू परवलके तरकारी आ भात आ आ रहरि मूँगके दालि
हँ हमरो खूब मतलब कि तरकारीमे आलू परवलके तरकारी खूब नीक लागै छै मतलब कि सभसँ बढ़िआँ तरकारीमे परवलके तरकारी खूब सुर सुन्दर लागै छै
अच्छा
आ नीक जकाँ दुोपहरके खाना पीना भऽ गेल तखन
हँ कखनिए खा कऽ निकललियै हियै घूमय लए
आ आजू घरमे मतलब कि बढ़िआँ खाना बनै छै
हँ खान घरमे खाना रोज बढ़िएँ बनै हियै कभी कभी खिचड़ी उचड़ी बना दै माय न नीक लागलै
हँ खिचड़ी हमरो ने नीक लागैत छै अजीब लागै छै ने
हँ
अच्छा रहुआ के कोन खिचड़ी नीक लागै छै उजरका की ह जो दालवला होकै छै ओ
दालि उलवला जाहिमे सब्जी उब्जी डालिके बनै हिए ने ओ तनि हमरा तनिका नीक लागै हिै
अ ओ तनि ठीको लागै छै उजड़का तऽ साफ मतलब समझे नहि आबै छै कि ओ लागै छै कि पानि आ भात खाइ छै
हँ हँ अहाँ भी खाइए
हँ हम कबो कबो खाायली खिचड़ी हमरा तऽ खायल अब एक साल हो गेल छै खिचड़ी हमरा नहि को पसन्द हम पहिले डेरा पे रहे छी तऽ रोज स्कुल जाय के छै तऽ हम रोज सेरे खिचड़ीे खा के जाइ छी पसन्द उड़ गेल छै हमर
ह
आओर बताउ सबब ठीक छै न
हँ सभ एने नीक छियै सभ बढ़िआँ हइ
अच्छा यौ अहाँके ओतय छठ पावनि या कोनो बड़ा त्यौहार केना मनायल जाइ छै
यहाँ तऽ छठ छठ हँ छठ पूजा ने बड़ा धूमधाम से मनाओल जाइ छै छठि पूजा दिवाली छठ पूजा यहाँ कखने नदिय ना छियै बगलमे बड़का ओ त ह म नावल ल लौ
ओ त ओ रुउवा जाइ छै का
हँ हमहुँ जाइ छियै यहाँ अयबै तऽ रहहुके ले चलबै
हमहूँ मतलब कि एक डेढ़ सालसँ तऽ इहेँ बनाबै छी ओ ओ नदिये किनारे
ओ रहू अह अहाँके भी छठि निमन लागैत छै
हँ हमरो खूब नीक लागै छै हमरा तऽ छठो बढ़िआँ लगै छै आ दिवालियो खूब नीक लागै छै हम तऽ दिवालीमे खूब फटको छोड़ै छी
हँ
आहके खूब फटाका उ रहइ
हँ उड़ै छियै कड़ाका मने वातावरण के बारेमे दूत करेलियै
एत एकके दिन काँ करू एके दिन न उड़ाबे के छै एहि ले उड़ा लेबे छी हमरो मन न कर ले बड़बै
अपना साथे साथे पर्यावरणके भी ख्याल राखै छिय
हँ इहो बात छै ई त रआ सी
अरगा कते केते घूमेैके के जादा शौक है
जादा कहई घूमे के उतना मन न करे छै लेकिन अभी इतना गर्मी होइ छै कि हमरा सोचे छी कि तनि ठणडा वाला इलाका कितना बढ़िया होइ छै ठण्डा वाला जगह जैसे
ले ल त क चलबै
हँ हम चल चलब हमरास खूब अभी अभी तऽ समय छै हमरा पास अभी हम थोड़ा चल चले के ब कियकि हमरा देखे के बी आसमान से बरफ वला बारिश होक छै ओ कैस केना कैसन खूब सुन देखे मे तऽ नीक लागे छै मोबाइल
हँ हँ हँ बहुत कखनी कितना आदमी बोललियै कि ओने बहुत अच्छा अच्छा मौसम होइत है फल फूल बहुत जादा बढ़िया रहल ह
हँ आ कनी ओने तऽ सेब के पेड़ होकै छै तऽ वहां पे सेवो मिलिय हमनीके जैसे यहाँ पे आम मिलै छै तऽ वहां पे सेब के पेड़ होकै छै कश्मीरमे न
हँ हँ
आओर बताउ रौआ सेव पसन्द छै
हँ हमरा सेब बहुत पसन्द छै
हमरो छोटका सेव खूब नीक लागै छै काहेकि छोटका सेव
लागै छै या ली छै केतै बहुत बढ़िआँ मिलै हइ ने
क अपनेके गाँवमे एहि बार बढ़िआं से आम भेल छै
न एसो आम नहि भेल छै बढ़आ एसो घाटा लागि गेल है आँधी तूफाना आइ गेलै ओहिमे कम आम थोड़लियै
जो आम फरल भाव पर स्वद नीक छै बर्ग
हँ बहुत नीक छै य
चलू तब तऽ ठीके छै हमरा अभी तक त आ के बारे मे न पता लेकिन लीची देखली ए बार लीची तऽ खूब कम फड़े छै उतना लीची बर्बाद हो गई छै
हँ हँ हँ
प्रभु अभी केने छै ओ कही जाइ छी का
नहि नहि दोकान परे बैठल छीियै कखनी अकेले
ओ
की करबै मन न लागै छियै तऽ
हँ तऽ अभी इतना रौदा छै कि बाहरो निकलल नहि जाइ छै ऊपर से घर मे बैठ के उे ने करे जाइ छै घरमे बैठल तऽ कीक कर म लै
रहुरू तऽ मन नहिे लागै छियै घरमे
न तऽ हमरो मन न लागै छै हम न निकले छी कि एतना बार धूप छै कि हम एहि ल नहि निकले छी अगर धूपो नहि रहतै तऽ हमँ निकलिये जा
धूप छियै गर्मी छियै मनो नहि लागै हित यै बिना हितसँके
हँ ई तो सब नहि बात र ओआ ठीके कहै छै
कैियै
हँ तनी जाइ तनी खाले होइ छै कालू खूब बनिया न खान खाय छै प ल आजे तनि कमे भूख लागल छै
क ख
एगोरा के मम्मी आ पापा के बनशरी रहलाय छै ने शादी क सालगर त ओकरे घर से ख खाना अछे पूरी सब्जी खीर मिठाइ पनीरके सब्जी तऽ उह खूब खा ल रहली तऽ ओहि ल भूखे नहि लागै छै
अच्छा समयपर खाय करियै तनि तनि
चलू तऽ ठीक छै फेर बादमे बात होइ छै
ठीक छै
चल हँ याद करल